हेलो
हेलो नमस्कार मित्र
नमस्कार
कोना छी रउआ बिल्कुल ठीक छी अहाँ कौना छी
हमहूँ ठीक छी आइ एकटा आधुनिक विषय पर चर्चा करैत छी जे कि बहुत नीक होय कोन विषयपर तऽ बात करयके चाही
स्मार्ट सिटी मित्र
चल ठीक तऽ ई बहुत रोचक विषय अछि छै्, ॅ आइ काल्हि ई शब्द बहुत सुनबाके लेल भेटा एतऽ आछै
हँ मुदा बहुत लोक केवल नाम सुनैत छथि विस्तार से नही बुझैत छथि
सही कहलहु यहाँ अपन शदमे स्मार्ट सिटी अर्थ बुझाउ
क्षमता हमर विचारमे स्मार्ट सिटी ओ शहर होइत अछि जतय आधुनिक तकनीक आधारभूत संरचना आ नागरिकक असुविधा पर विशेष ध्यान देल जाइत छटी
बहुत सुन्दर समझायल रहत आ अर्थात एहन शहर जतय लोकसभ बेहतर जीवन उपलब्ध होए
बिलकुल सड़क यातायात जलापुट बिजली स्वास्थ्य सेवा शिक्षा स्वा स्वच्छता सब व्यवस्थित रूप सँ उपलब्ध हो
ह ई बात तो बिलकुल सही अछि
पहिने शहर विकास मुख्यतः भवन आ सड़क धरी सीमित मानल जाइत छल मुदा आब सोच बदलि रहल अछि अब नागरिक जीवनक गुणवत्ता पर जोर देल जा रहल छै अहाँके की लागत स्मार्ट सिटी के मुख्य विशेषता की होयबाक चाही
सबसँ पहिले सुबह यातायात ई महत बहुत महत्वपूर्ण छी हँ कारण बहुत पैघ सहरामे ट्रैफिक समस्या आम बात भए गेल अछी
बिलकुल लोक सबक बहुत समय सड़क पर जामेे मे नष्ट वए जायत अछी स्मार्ट यातायात प्रणी एहि समस्या कम कहे सकैट अछी
कोना समस्या
डिजिटल निगरानी ट्रैफिक प्रबन्धन आ सार्वजनिक परिवहनक बेहतर व्यवस्था द्वारा
हँ ई तऽ बहुत उपयोगी बात अछि अहाँके की लागैत अछि जे स्वच्छता स्मार्ट सिटीके कतेक महत्वपूर्ण भाग अछि
बहुत अधिक जँ शहर स्वच्छ नहि रहै तऽ विकास अधूरा मानल जाइत
से कहलहुँ कचरा प्रबन्धन आधुनिक व्यवस्था आवश्यक बहुत आवश्यक अछि
कचरा एकत्रित करब अलग अलग वर्गीकरण करब आ पुनर्कम क करनक व्यवस्था होयबाक चाही ई पर्याव रणक लेल सेहो लाभदायक आ आछी
यहाँ जल आपूर्तिके विषयमे की सोचैत छी
ई सेहो स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण अ्ग अछि कारण नागरिकक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होयबाक चाही
एकदम एकदम जल वितरण प्रणाली व्यवस्था होइ त जल बर्बादी कम होइ
हँ आवश्यकता अनुसार जल उपलब्धि रहे ई बहुत जरुरी अछि अहाँके की लागैत अछि डिजिटल तकनीक स्मार्ट श सी मे सिटी मे की भूमिका निभ निभ निभ बेत छै निभबेत अछी
बहुत पैघ भूमिका निभवेत अछी ह जँ जे बहुत रास सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करा कराओल जा सकैत अछी जे कि बिजली बिल जल बिल शिकायत निवारण प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवा ई नागरिके के समय बस वे हम एतअ छी
बिलकुल लोका के बार बार कार्यालय चक्कर नहि लगबैत पड़ेत अहाँ स्वास्थ्य सेवा विषय मे की सोचैत छी
स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक शहराके प्राथमिक आवश्यकता छै
स्मार्ट सिटी मे अस्पताल ह स्मार्ट सिटीमे अस्पताल आपातकालीन सेवा आर स्वास्थ्य सम्बन्धित सूचना प्रणाली बेहतर होयबाके चाही
बिलकुल जेतै आवश्यकता पड़त ओतय शीघ्र सहायता उपलब्ध हो
हँ ई नागरिकक के विश्वास बढ़ैत अछि
बिल्कुल अहाँके की लागैत छै शिक्षा क्षेत्र मे की सुधार होयबाक चाही
हँ शिक्षा के क्षेत्र मे विद्यालय और महाविद्यालय मे आधुनिक सुविधा उपलब्ध होयबाके चाही तबे शिक्षामे विकास हो सकै कतअ छी
बिलकुल संगहि डिजिटल शिक्षा क अवसर सेहो बढ़बाक चाही भविष्यक विकास लेल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक अछि
बिलकुल ई त सही बात अछि स्मार्ट सिटी केवल भावना के समूह नहि बल्कि विकसित समाज समाज के प्रतीक होयबाके चाही चाही तऽ बहुत
बहुत बहुत सुन्दर बात कहलहुँ अवश्य हं हमरा लागैत अछि जे स्मार्ट सिटीक सफलता केवल तकनीक पर निर्भर नहीं करैत अछि।
बिलकुल अन्ततः शहर लोकसभ लेल बनाओल। जाइत अछि जा नागरिक के सुविधा नहि भेटत तऽ केवल आग निक व्यवस्था पर्याप्त नहि होयेत
ई बात सही अछि ताहि लेल नागरिक सहभागितता बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि जखन शहरक विकास सम्बन्धी योजना बनवल जाय तखन स्थानीय लोकसभक आ आवश्यकता बुझब आवश्यक होइत अछि
बिलकुल त ई कारण ओहि क्षेत्र में रहनिहार लोक सब वास्तविक समस्या बेसी निकसँ जानैत अछि यहाँके की लागैत अछि सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट सिटी के कतेक महत्वपूर्ण छै
बहुत अधिक कोनो शहरक विकास तखने सार्थक मानल जायत जखन नागरिक सुरक्षित महसूस करती सुरक्षित सड़क प्र््प्रर्याप्त प्रकाश व्यवस्था आ त्वरित आपातकालीन सहायता अवश्य अछि
बिल्कुल विशेष कर महिला आओर वृद्धा आओर बालक लेल सुरक्षित वातावरण होबयके चाही ई बात बहुत महत्वपूर्ण छै
बिल्कुल अहाँ सार्वजनिक परिवहन भविष्य कोना देखैत छी
हमरा लागैत अछि जे भविष्यमे सार्वजनिक परिवहन आ महत्व आओरो बढ़तऽ
बिल्कुल की कारण जनसंख्या बढ़ि रहल अछि कि निजी वाहनक संख्या सेहो लगातार बढ़ि पढ़ि रहल अछि
हँ ई बात तऽ बिल्कुल सही कहलो कि जनसंख्या बढ़ पढ़ि रहल अछि आओर निजी बहनो के संख्या सेहो लगातार बढ़ि रहल अछि तऽ सार्वजनिक परिवहन सुलभ आओर सुविधाजनक होयत तऽ ट्रैफिक समस्या कम पैसाके तऽ छी
बिल्कुल लोकसभा समय ई ईंधन दुनू बचत होय
हँ यहाँके हरित क्षेत्रक महत्व कतेक लागैत अछि
बहुत अधिक शहरमे बाग बगिचा खुला हरि क्षेत्र रहबाक चाही
आ एकर कारण तऽ हरियाली वातावरणके सन्तुलन छै
बिल्कुल वायु गुणवत्तामे सुधार करैत अछि आ लोकसभके विश्रा मनोजन अवसर दैत अति। हम देखे छी जे बहुत पेघ शहरमे हरित क्षेत्र धीरे धीरे कम भय रहल अछि।
ताहि लेल योजनाबद्ध विकास आवश्यक अछि आहां के की लागैत स्मार्ट सिटी मे उर्जा प्रबंधन कोना होबाक चाही
ऊर्जाके उपयोग दक्षतापूर्ण होयबाक चाही थोड़ा विस्तार से कहूँ तऽ अनावश्यक ऊर्जा खपत कम हो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत उपयोग बढ़वल जाय आ ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देल जाय पर्यावरण लेल सेहो लाभदायक अछि
बिल्कुल बिल्कुल यहाँके की लागैत अछि कचरा प्रबंधन विषयमे लोकसभक मुद्दा किया छी ई तऽ हं जहाँ नागरिकसँ
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छै मित्र
हँ तऽ जहाँ नागरिकके सोच जिम्मेदारी नहि लेता तऽ केवल प्रशासन समास से समाधान नहि न कर सकत अछि
बिल्कुल ई सही बात अछि स्व्छता सामूहिक जिम्मेदारी अछि घर का कार्यालय बाजार व सार्वजनिक स्थल सबठाम अनुशासन आवश्यक अछि अहाँके की लागैत अछि भविष्यक शहर अधिक डिजिटल या भय जाय
निश्चित रूपा से मुदा डिजिटल सुविधा संग संग अ मानवीय पक्षक ध्यान रखबाके होइत अछि जे एक
बिलकुल बहुत सुन्दर बात कहलहु कारण तकनीक सुविधा देबे ता छी मुदा शहर के रहबाक लेल सुखद बनबैत छथि लोकसभ
बिलकुल अहाँ के की लगैत अछि जे रोजगारक अवसर स्मार्ट सिटी में कतेक महत्वपूर्ण छथि
बहुत महत्वपूर्ण छी कोनो शहर केवल भवन या सड़क विकसित नहि मानल जा सकैत लोक सब के रोजगार व्यवसाय या आर्थिक अवसर से हो उपलब्ध होयबाक चाही
सही कहलहु युवा सभ लेल रोजगारक अव सर विकासक प्रमुख आधार अछि
बिलकुल तखनहि शहर दीर्घकालीन रूप सँ सफल बनि सकैत अछि अहाँ के की लागैत अछि ग्रामीण क्षेत्र आ स्मार्ट सिटी बीच सम्बन्धक की होयबाक चाही
हमरा अनुसारे तो बहुते सकारात्मक संबंध होयबाक चाही का हाकि शहर के विकास एहन होयबक के चाही चहि से ग्रामीण क्षेत्र सेहो लाभान्वित होइ
बिलकुल ई बात बहुत महत्वपूर्ण अछि संन्तुलित विकास देशक संग्रह प्रगति कऽ लेल आवश्यक अछि
बिलकुल भविष्य के सहारा कऽ कल्पना करब अपने अपने बहुत रोचक विषय अछि
बिल्कुल तकनीकक जे गति सँ विकसित भए रहल अछि ताहि अनुसार आगामी दशक मे शहरक सरी बहुत बदलि सकैत अछी
हँ ई बात तऽ बिलकुल सही अछि अहाँ के की लागैत अछि भविष्य के स्मार्ट सिटी आयका शहर से कतेक अलग होय
हमरा लागैत अछि जे बहुत रास सेवा पूर्ण रूप डिजिटल भए जाय नागरिक बहुत रास कार्य मोबाइल वा कम्प्यूटर के माध्यम से करी सकता
हाँ आवेदन शिकायत जे कर भुगतान प्रमाण पत्र वैसे सब अन्य सेव तुरन्त उपलब्ध भए सकय
बिलकुल ई समय के बचत करत प्रशासनिक कार्य में अपार दर्शता सेहो बढ़त अहाँ की लागे तऽ अछि कृत्रिम बुद्ध कि मात उपयोग शहर प्रबन्धन मे कतेक होइ
बहुत अधिक हो थोड़ा विस्तारी से कहू तऽ यातायात प्रबंधन मे ऊर्जा उपयोग आ जल वितरण सुरक्षा व्यवस्था आ अन्य क्षेत्र में कृत्रिम वृद्ध मताक सहायता कऽ सकैत अछि ई सुनबै मे बहुते रोचक लागैत अछि।
बिलकुल जब कोनो क्षेत्र